हेल
हेलो नमस्कार भाय
नमस्कार नमस्कार
त तो बहुत दिन बाद आरामसँ गप्प होइत अछि आइ सवेरे एकटा रोचक बातपर ध्यान गेल हम मोबाइलपर काज करैत रह छलहुँ तखन अचानक सोचय लगलु जे आइ काल्हिे हमर जीवनमे तकनीक कतबा पेघ भूमिका निभाात रहल अछि दिनक शुरुआत अ ल रातर धीरे लगभग सब काज किछु ने किछु रूप मे तकनीक से जुड़ल रहैत अछि
ई बात बिलकुल सही अछि जखन ध्यानसँ सोचैत छी तखन बुझैत अछि जे मोबाइल आर इंटरनेट बिना आइ काल्हिक जीवन कल्पना करना करब कठिन भए गेल अछि एतेक एहन काज अछि जे आब हम सहज रूपसँसँ करैत छी मुदा किछु वर्ष पहिने ओ सम्भव नहि छल।
बिलकुल हमरा तो अपन पहिल मोबाइल फोन एहनो बहुत नीक ज जकाँ मोन अछि छोट सन कीपैड फोन चल न टच स्क्रीन न दर्जनो ऐप न तेज इंटरनेट मुदा ओहि समय उ फोन हमरा लेल बहुत विशेष चीज छल फोन अरब आ सन्देश पठायब बस ओतबे सुविधा बहुत पेघ लागै छै।
हमरो सेहो अपन पहिल फूल आद अछि जखन पहिल बेर मोबाइल भेटल छल तखन लागैत छल जे बहुत पैघ उपलब्धि प्राप्त भए गेल ओहि समयमे मोबाइल केवल प्रशंसक माध्यम छल। मनोरञ्जन केन्द्र नहि
केल आब बैटरी सेहो कई दिन चलैत छल आब तो एक दिन मे चार्ज करबाक के आवश्यकता परी जाइत अछि पहिने मोबाइलक उपयोग सीमित छै मुदा अब लोग सब आधा से बेसी काज मोबाइल से हो रशी
हँ आब त मोबाइल एकटा छोट कम्प्यूटर जक आ जहाँ भए गेल अछि बैंकिंग खरीदारी पढ़ाइ मनोरञ्जन कार्यालय काज सभकिछु एहि उपकरणास से से भय जाइत अछि।
बिलकुल हमरा त सबस पैघ परिवर्तन जानकारी क्षेत्रमे लागैत अछि। पहिने जब कोनो विषय पर जानकारी चाही रहैत छल। तखन पुस्तक खोजय पड़ैत छल शिक्षक से पूछते पड़ैत छल। अथवा कुछ खोज बिन करत पड़ी छल। आप कुछ सेकंड मे उत्तर भेटी जाय च
बिलकुल विद्यार्थीसभ लेल त ई बहुत पैघ सुविधा छै। जकरा विषयमे किछो बुझायके हो ओ तुरन्त वीडियो लै लए आओर ऑनलाइन पाठ्यक्रम सहायता लए सकैत अछि।
हँ आ ई बात हमरा बहुत सकारात्मक लागैत अछि। पहिने जे ज्ञान केवल किछु लिखके धीरे सीमित रहैत छल। आब बहुत बेसी लोक सब धरि पहुँचि रहल अछि जँ कोनो व्यक्ति मे सिखबाक इच्छा छी तऽ अवसर कमी नहि हो
सही बात मुदा सङ्गीत एकटा समस्या सेहो अछि जानकारी एतेक एतेक बेसी उपलब्ध अछि जे कतेको बेर सही आ गलत जानकारीमे अन्तर करब कठिन भए जाइत अछि।
ई बात बहुत महत्वपूर्ण अछि अहि काल केवल जानकारी प्राप्त करनाइ पर्याप्त नहिह अछि। बल्कि विश्वसनीय जानकारी चिन्नई सेव आवश्यक अछि कतेको लोक बिना झाँचल परकल जानकारी पर विश्वास कहि ले छथि
हँ विशेष क सोशल मीडिय पर ई समस्या बेसी देखल लेल भेटैत अछि।
सोशल मीडिया अपने मे एकटा रोचक विषय अछि एक दिसे लोकसभक जोड़ैत अछिम मित्र सबसँ सम्पर्क बनाबे राखैत अछि नव जानकारी देैत अछि। दोसर दिन समयक बहुत पेघ उपभोग्तास बनैत सकैत त छी
बिलकुल हमरा लागैत अछि जे सोशल मीडिया लाभदायक अछि। मुदा ओकर उपयोग सीमित मात्रामे होबे के चाही नहि तऽ व्यक्ति अनावश्यक रूपे से बहुत समय ओतबा बितबेके लगैत अछि।
हँ हमरा तऽ कतेको बेर एहन अनुभव भेल अछि। जे मोबाइल केवल पाँच मिनट लेल खोलैत छी। मुदा देखते देखते आधा घण्टा बीति जाइत अछि तखन बुझाइत अछि। जे समय कतेक चलि गेल
ई अनुभव तऽ बहुत लोकसभक होइत अछि। एहि कारण कतेकके लोको आइ स्क्रीन टाइमपर ध्यान देबय लागल। छथिन
ह सही बात हमरा लागत अछि। जे तकनीकक उपयोग करनाइ जरूरी अछि। मुदा ओकरो नियन्त्रण करनाइ सेहो बहुत जरूरी अछि। जे हम तकनीकीके उपयोग करब तऽ लोक भट मुदा ज तकनीक हमरो समय नियंत्रित करै लागल तखन समस्या शुरू भए सकैत अछि।
ई बात बहुत संन्तुलित आखिर तकनीक एकटा साधन अछि। जीवनके केन्द्र नहि
बैंकिंग क्षेत्र मे सेहो बहुत परिवर्तन भेल अछि। हमरा मोन अछि। हमरा मोन अछि। पहिने बैंकक काज लेल शखाधरि जाय पड़ैत छल कतार मे ढार रहहिने सामान्य बात छल। अब बहुत काज मोबइल से घर बसल होइ त
ई परिवर्तन व्तहुयोगी समयके बचत सेहो होइत अछि आओर सुविधा सेहो बढ़ैत अछि।
ह ऑनलाइन खरीदारी पहिने कोनो वस्तु किनबे लेल बाजार जाय आवश्यक छल। आब लोकोग सब घर बसेल विभिन्न विकल्प देखैत छथि तुलना करैत छथि य सामान मंगवा लैत छथि।
बिलकुल मुदा हमरा लागैत छै। जे कतेकके वस्तु प्रत्यसँ देखयके केनाइ एखनहुँ बेसी नीक होइत अछि
आ हमरा एहन लागैत अछि। तकनीक सुविधा दैत अछि। मुदा प्रत्येक स्थितिमे पारम्परिक तरीका समाप्त नहि होइत अछि। दुनोके अपन अपन स्थान अछि।
सही बात संन्तुलन यह ठाम सेहो जरूरी अछि। छै
अहाँ वीडियो कॉलक विषयमे की सोचैत छी। हमरा तो ई सुविधा बहुत अद्भुत लागैत अछि। दूर दराज रहन सम्बन्धी सभ चेहरा देखैत देखैत बातचीत करब पहिने कल्पनासँ बरक बात छल।
हँ वीडियो कॉल वास्तामे दूरी कम क देने छी। बिजने जखन परिवारक सदस्य अलग अलग शहरामे रहैत छथिन तखन ई सुविधा बहुत उपयोगी होइत अछि।
महामारीक समयमे तऽ ई सुविधा औरो महत्वपूर्ण साबित भेलला लोकसभ घरमे रैत काज पढ़ाई या बातचीत करि रहल छललाह
सही बात ओहि समयमे तकनीक वास्तविक महत्व बहुत स्पुष्ट रूपसँसँ देखने लेल भेटल
शिक्षा क्षेत्रमे सेहो बहुत परिवर्तन आयल अछि। ऑनलाइन पाठ्यक्रम डिजिटल पुस्तक वीडियो लेक्चर विद्यार्थीसभ लेल बहुत अवसर उपलब्ध अछि।
हँ मुदा हमरा लागैत अछि। जे विद्यालय आओर कॉलेज जकह प्रत्य्ष अनुभवक महत्व सेहो बहुत जरूरी अछि। शिक्षका सीधा बातचीत मित्रसभ सङ्ग चर्चा अलग अनुभव होइत अछि।
बिलकुल हमरो ओहन लागैत अछि। ऑनलाइन शिक्षा उपयोगी अछि। मुदा पारम्परिक शिक्षा अपन अलग अलग महत्व रहत
दुनू मिलै के बेसी प्रभावी बनि सकैत अछि।
हँ ए आइ अर्थात कृत्रिम बुद्धिमातक चर्चा अब सभापाठ होइत अछि। हमरा तो ई क्षेत्र बहुत रोचक लागैत अछि। कतेको काज एहन भए रहल अछि जे पहिने केवल मनुष्य करि सकैत छै।
हँ ए आइ के प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ि रहल अछि। भविष्यमे शायद बहुत क्षेत्रमे ओकर उपयोग आओरो बढ़त
मुदा एहि सङ्ग लोकसभक नव कौशल सेहो सिखयके पड़त समय बदलैत अछि। आ सफल होयबाक लेल सिखैत रहनाइ आवश्यक अछि।
बिलकुल जे व्यक्ति सिखनाइ बन्द क दैत अछि। हुनका लेल बदलाव सङ्ग चलनाइ कठिन भए जाइत अछि।
ह डिजिटल सुरक्षा कम विषय सेहो बहुत महत्वपूर्ण भए गेल अछि। जतेक सुविधा बढ़ैत छल ओतेक सुविधाजनक आवश्यकता, सेओ बढ़त अछि
हँ मजबूत पास सतर्कता आओर जागरूकता आब अत्यन्त आवश्यक अछि कतेकके लेल लोक लापरवाहीक कारण समस्यामे पड़ि जाइत छथि
सही कयलहुँ हमरा लागैत अछि जे तकनीक उपयोग सिखबाक सङ्ग डिजिटल सुरक्षा सेहो सिखबाक चाही
बिलकुल विशेषकर नव उप उपभोक्ताकर्ता लेल जे ई बहुत जरूरी अछि
एकटा रोचक प्रश्न अछि जँ अहाँके एक सप्ताह लेल मोबाइल बिना रहय पड़त केहन लागत
शुरुआतेमे कठिन अवश्य लागत कारण मोबाइल आब दैनिक जीवन हिस्सा बनि गेल अछि मु तऽ साहेब किछु दिन बाद अपन समय दोसरा गतिविधिमे लगाबबय लागत
हमरो ओहन लागैत अछि शायद पहिल दोसर दिन कठिन हो मुदा फेर पुस्तक पढ़ब टहलाय प्रत्येक बातचीत ई सब गतिविधि बढ़ि जाइत अछि
हँ कतेक बेर तऽ तकनीकीसँ कनि दूरी बनयब सेहो लाभदायक होइत अछि
ह आखिरमे हमरा लागत अछि जे तकनीक उद्देश्य जीवन आसान बनाैत अछि जे हम समझदारी से उपयोग करब तऽ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार आ दैनिक जीवन सभ क्षेत्रमे सहायता करब
हँ बिलकुल तकनीक सममे नीक खराब नहि होइत अछि ओकर उपयोग तऽ करैत अछि जे परिणाम की होइत तऽ ठीक अछि तऽ फिरसँ बात करब
ठीक अछि छै नमस्कार
नमस्कार नमस्कार